कहै छी। हेलो की हाल ऐछ? हेलो अहां के की हाल अय, गोर लागे छी। ठीक छी?
अहां के अवाज नै आएब रहल। मीनू।
हाँ ठीक छी अहाँ?
अहों कनि बाजू अहाँ नेटवर्क मे जा क।
हाँ बाएज रहल छी, अहाँ ठीक छी?
अहाँ के अवाज नै आएब रहल अय। बजियौ अहाँ। अहाँके अवाज नै आएब रहल ऐछ।
मीनू।
हां बजियौ अहाँ, अहाँ के अवाज नै आएब रहल ऐछ। की करै
हां-हां आब अहाँके अवाज आएल, अहूँ के अवाज नै अबै छलाए। ते काल और की सब भ रहलै या मौसम केहेन अहाँ दिस।
अखन तऽ मेघ लाग
मौसम केहेन एछ अहाँ के दिस?
अखन मेघ लागल एछ।
अहाँ के गाँव मे मौसम केहेन एछ?
मेघ लागल एछ हमरा सब दिस।
आ हम बैसल छी मौसमक आनंद ल र हल छी, अहाँ की कऽ रहल छी? हम मौसम के आनंद लऽ रहल छी ठंडा-ठंडा हवा मे।
हमहु बैसल छी, हमहु आनंद लऽ रहल छी।
मकान मे
हमहु आनन्द लऽ रहल छी मौसम के।
चलैया ठंडा-ठंडा।
हमरा सब दिस ते धूप
हमरो सब दिस मेघ लागल ऐछ। अहाँ ई मौसम अहाँ के केहेन लगैया अभी वला?
हमरा बहुत पसन्द एछ मेघ वला मौसम। हमरा बहुत नीक लागैये जखन ओय मे जाकै नहाय छियै तै और पसन्द
सुनू अहा के पैन वला मौसम कहेन लगैये?
हमरा बड् नीक लगैये पैन वला मौसम। बहुत वर्षा भेल रहै राति मे। राति मे बहुत वर्षा भेल ओहि
के जान आबि गेलै पानि के
पानि के वजह से कनि घर चुअलैन।
हँ तऽ गाछ वृक्ष सभके सेहो पानि। असर होइ छै।
गाछ वृक्षमे जहने पैन जाइ छै त ओय मे जान आएब जाय
हां झमाझम
गा
झम बर्षा मेघ गर्जन बि बिजली चमकै वला
हँ बहुत चमकैत छले। रातिमे तऽ सुतबो नहि केलहुँ ओहि दुआरे। अखन पानिके मौसम छै तऽ पानिये हेतै।
कोनो बात नहि छै, फेर ठीक करा लेब।
और खाना पीना भए गेलै अहाँके।
आओ तब खर
खाना पीना अहाँके भऽ गेल।
ओ
हँ पोखरि तऽ भरि गेल अछि।